हेलो हँं
कहाँसँ बोलै छियै अपने
सघड़ा झंझारपुर से
ह खाना पीना होय गेल
हँ भैया बन बन
की खेलियै अपने खानामे
चावल दाल भुजिया खाए ह
जैसे बोलै छियै ने भाषा सममे वैसिए बोलै छिकै
ओ वैसिे बोलै छिकै ठीक हइ वैसए बोलै छियै
अहाँके बोली बहुत न मीठ मीठ य कए क
नीक हिकै आदमी कहैके रो खट्टा हिके करबा हिकै
हँ हँ ह पता नहि हमरा जे लगलै हमे बोलि देलियै
आओर सभ ठीक छै
हँ हमरा अजा सब ठीके छै अहाँ बतबू अहाँके यहाँ सबचीज ठीक छै ने
हँ हमरो यहाँ सब ठीके है धिया पुता बहुतखट जर पानी करे हैं की कर रह
यहाँ पर भी जे द दुख छिके ने उ दुनू हमरा उब दए के राख देै छै कथी हरदम ई लेबै ओ लेबै दिमाग खराब करैत रहै छै लेकिन की करबै प जे छै मारियओ नहि सकै छियै
हँ हँ
आओर सभ बढ़िआँ
पप्पा मिल जा तऽ ए त पूछ लबै हँ हह
हू
बोलहो ने की करै छहो
नहि करै छियै बैठले छियै चाय बनाय के मन करके पिय पिय
एकटा गर्मियोमे लोग चाय पियै छिकै
हँ की कहलियै हमरा जब पी लिए छिय आ जब मोन होया छै तब पी लै छियै चाय
एतेक गर्मीमे नहि पियैके चाही हमे आर पियै छियै देखै छहो
ओ नहि पियए छियै अच्छा ठीक दही उही मँगा लहिं आरो की की खाके ठणडा मे
आरो की खायतै ठण्डाके दिन छै ओतेक तऽ हमरा नहिए जानै छियै कि ठडा क लिअ कोन चीज कोन चीज खायल जाइ छै हमी बोल सकै छिय कि ठंडा पानि पी सकै छ
हँ सुबहमे तऽ पियए छियै पानि आर शामके तऽ बड़ा बलाा पानि पीबे करै छ
दिनमे दस दिनमे कमसँ कम पाँचसँ छओ बार पानि पियए पियैके चाही एतेक गर्मी पड़ै छिकै
हँ पियै छियै पानि आरके कोइ कमी नहि हइ पानि आर किछ पियैै अ ये धियापुता हमरा करबै ऋषि करबैैैर बैठ
की की बोल ह को छौड़ ने बच्चे अ छै बच्चा तऽ हल्ला करबे ने करतै ओकर अथिए हिके हल्ला करबे करतै
एते हल्ला नहि करते बहुत करे ह के हमरा दिन भर
ई दुनो के बारे मे नहि जानै छी कोई
ठीक त छै क करबहो बाल बच्चा हेबे करै प्र म
हुँ अभी त बस बतल छै यऐ बैठल छै मोबाइल देखैत रहै
मोबाइल जादा मत बच्चाके मत देखाय ल करू बच्चाके मोबाइल उ नहि अच्छा होइ छै
इसकुल में दाखिला होय जते ने तऽ नहि अपने नहि देख ते
तब अथीमे
बच्चा बच्चाके माय बाप कहाँ छै कहाँ नहि
अच्छा हँ
बच्चाके माय बाप कहाँ छै कहाँ नहि उएहसभ फाायदा उठबैत रहै छै कि कोइ किछु हमरा करतै नहिए ने मारतै नहिए ने तहूँ आर बच्चामे फायदा उठबै होबौ
की पता
की पता देख क नहि लगै छै
आानै छियै हम
बोलहो ने की करै छहो
जानते हैं बाल जाएंगे बाल झारने करना उ जिया आर पी चाय बनेैबऽ मुँह कान धो लिय
चलियौ ने कहै हमहूँ अयबह घूम ले कते बेर घुमल कै की
अच्छा कहियआ अयबै
जहिया बोलाय लहो
ठीक हइ इह आओर सब पढ़ाइ लिखाइ स ही चलि रहलै खयालह बढ़िआँसँ रहियौ
हमे तऽ बढ़िएँसँ छियै तब बढ़िआँसँ रहियौ
आ
अभी थोड़ी ने हमे फोन काटब
नहि
हू हुँ भियओ छै समय
अ जेहा य मन अथि- कहिय तचार चुआ ल क भ जाइ
हमरा एहिजाँ बिल्ली जतेक ने छै ने
ह
एक दोगो बिल्ली भेज दियौ तऽज
हँ भज दहो
केतेक हल्ला होइ छै हे भगवान बड्ड हल्ला लेकिन करै छह
छै गा आरबै दे हन
तानय छौय आब
दुखबै हिके बहुत राति मे दुखबे हिके नीद नहि आबे हिके
तंग करे होबो ज्यादा
हमऽ हम कहाँ कर रहियै बैठले रहियै खूब दुखारसँ गोड़ै
पहिले जहाँ रहे वैजहों छहो की
हँ
तूस उ लव ची नहि होत
ओसभ नहि हइ ओ सबब चल ह ओसभ चलि गेलै एक भाभी भाभी रङक छै ने ओ बगलमे छै ओ आर छेबे करै
जब पहिले रह त उ की
हँ ओ आओर छेबे करू
चिलना
हँ गेलियै आ रू गेलियै सभके पास फ्रीज उ्रज छै ने पानि राखथ लए कऽ आबै छथिन बरफ राात कऽ रा पानमे जा नहि छै तब फ जेखनारा कोइ
तहूँ लए लियौ फ्रिज
हुँ हँ क फ लै कसे जेब ओतऽ दूर
सुनलियै ओजाँ टी वी आर सस्तेमे दै छै
हँ दूए रूपा मे दै छै
लेने आइ होय अगे भी
हँ
लैपटॉप एग ले ने यो सुनलहो
ह्म
त
र ब ज हेडफोन बगा हँ
लैपटॉप लेने ए घन
सधैपआ
देखबह ने एगो जााँ देखियौ ने बढ़िआँ एगो दोकान छै ने ओ सस्तेमे दै छै दू हजार मे दए देता तू तीन हजार मे
ओ ठीक हइ ननेेबो
ठीक बढ़िआँवला लेने अै
आ ठीक छैै
रुक ने तनी देर आरो
अच्छा अे ब
हेलो
हँ त
हँ हम कहहिय तऽ बन्द करि देलहुँ गाँ चलि गेलहु
अऐजे रहिये ने
छोट ह बोल बो छी कोए नेरा घुमे खालटी कहै छै बोू हँ आाज आवाज है
अबै की करै रह
आइलै बैठा ली
ठीक छौ अच्छासँ रहियौ बच्चा आरके देखियै सुनलहो
ठीक ठीक
ठीक है ठीक